हेलो गोर लगै छी चाची
खुश रह बौआ की हाल
ठीक छै अहाँ अपन कहियौ अहाँ ठीक छी
हँ हमहुँ ठीके छी
आओर चाचा सब ठीक छै
ह ह
चाचा जी के मिजाज ठीक रहै छनि
हँ बहुते नीक रहैन छनि
अहाँके मान छथि छै ने
ओ हँ तऽ किया ने आर सब कहु
आ कहबै कि घूमय ल जे कहने रहथिन से लऽ के जाय के छै
हँ से तऽ लए जेतै हँ
आओर कहू
सुति कऽ उठि गेलै की सभ केलियै काम
एखन तऽ हम भानस करैत छी
कथी भानस बनबै छियै
हम बनबैत छी कढ़ी चावल सब्जी
आइ की बात छै आइ तऽ चाची एकदम मजेदार खाना बनाबे छथिन
हँ तऽ सब्जी नहि छलए तें दुआरे लए
ह बहुत नीक बहुत नीक कढ़ी चावल तऽ सभसँ नीक भेले
हँ ओहिपर सभ किछो तरुआए बना देबै भऽ जेतय
हँ आ गरम गरम खाय के त मजे एतै लेकिन चाचा तऽ चल जेता काम पर फेर अहां असघड़े रहबै तऽहके त ठंडे भेतत
हँ तऽ की भ गेलै खाना खाना छै ठंडा छै चाहे गरम छै
की खाना तऽ खाना छै ठंडा छै या गरम छै
हँ चाय पिलों
चाय तऽ पी लेलहु तऽ भोरे उठलहुँ तऽ चाय तऽ पहिले पियब ने चाय पानि
नहि नहि चाय पानि सब हँ हँ नहि चाय पर देब
बौआ चाइये पानिसँ तऽ शुरुआत होइत छै भोर
हँ चाची जी
आउर कहू अहाँ बना लेलहुँ भानस
हम नहि बनेलहुँ हें अखने लंच बनेलहुं हें आओर बौआ सब भेजलौ हं स्कुल दुनू के बारिश एतऽ खूब होइय ये
किस किए
हँ मजा तऽ लेब घर मे लेकिन की कहू एते बारिशो नहि पसन्द पड़ैत छै घीना जायब बच्चा दुनू गेल स्कूल घर वला गेला छोड़ऽ लए
अच्छा
बच्चा के आब जहन एता तऽ फेर चाय बनायब पीब इएह सब बात आओर अहाँके बच्चा बौआ सब सही अइ
हँ हमर बच्चासभ तऽ ठीके अइ आओर कहू
आर सब से कहलियै देखियै चाचीजी हमरा की करै छथिन पूछियै भोरे भोरे केहन मजा लै छथिन चाय के चुस्की के साथ चाचीे के तऽ खानो बइन गेलै
हँ सबेरे बनै छै हमर खाना
ह नय नय चाचा के ड्युटी जेबाके रहै छै बहुत नीक बहुत नीक अहाँ जे बनबै छलियै अथीके सब्जी चाचीजी कदीमा के हमरा बड्ड नीक लगै छलय पता नय हमरा ओहन हाथसँ बनिते नहि छै सरिसो झोर
आइब जाउ फेरो दोबारा खा लेब
हं नय बनबै छलियै सरसो झोर के ओ लहसुन तस बड्ड नीक लगै छलय हम जे एकबर आबै प्रिया जे बनेने रहियै
हँ हँ
ओ बला हमरा बड्ड नीक लागल रहै जल्दी जल्दी चूल्हा पर
हँ
ओहै याद एलै तऽ कहले फोन करू अहाँकेँ हम आय
नय नय नीक केलहुँ नीक लागल रहे ने बहुत बढ़ियाँ अच्छा फेरो कहियो आएब ने तऽ हम बना कऽ
हँ उहे बना कऽ खुयैब
ठीक छै अहाँ आउ तऽ सही
ओर ओर सब ठीक ओतऽ केहन मौसम अय चाची गाँव के मौसम केहन अय
एतऽके मौसम यऽ गुमस वला गर्मी
अच्छा धूप ऊप निकलैये
नय धूप ययऽ नय बरसात यऽ बीचमे ई
तह ने सहिए ठंडा गर्मी दुनू ऐ
हँ नय धूप बा न बरसात बा
आ बुचिया बुचिया ठीक अय
हँ बुच्ची तऽ ठीके अइ सासुर में यय एत आब
हँ बड़ नीक बड़ बढ़ियां भगवान सब
हमर अहाँके की कहै छै एककटा क काज करै छियै एगो एगो कऽ
हं
आ इम्हर भानस भात करऽ लगलियै तऽ पूजाके बर्तन नय मजेलियै तऽ आब एमहर लेकिन ह पूजा के बर्तन जल्दी जल्दी
अच्छा नय नय हँ कहा लिअ ओकर बाद फेर नहा धो लेब
हँ
हँ
इएहसब छै भोरके काम तकर बाद भइर दुपहरिया बैसले रहबै
चर्चा
बतियाउ ने बात कइरते कइरते हम काज कऽ लेबै
हँ नहि चाचा कही फो भए जेतै अहाँके तऽ
नय नय ओ चाचा नहि खौझेथिन केना चाचा खौझा जेथिन अहाँ सब बात करबै ओ खौझा जेथिन
नहि पुछलहु हे कनी होइ छै ने कि मतलब भोरे भोरे के टाइम मे
नय नय साहब ओहन नहि छथिन हम अहाँ से बात करबै आ चाचा खूब भए जेताै
बल्की हम दऽ एबै तऽ चाचा अहाँ सँ बतियेताे अहाँ कहहिके समझा देता
अच्छा और अहाँके न‌हिरा के सम हाल समाचार ठीक होइ
हँ नहिरा के समाचार सब अपन अपन दुनिया मे किछ छै
हँ
हँ हँ चिन्टू पिन्टु चिन्टु पिंटु ठीक ह
हँ ओहो दुनू ठीक यऽ इसकुल भोरे भोरे गेल
अ नहि नहि त आमस बात अच्छा सब के त इा रह छै टाइम से भेज तो हमलोग अपन घर मे किछो करे ओहिस नहि मतलब छै अच्छा अहाँ जे चाची अहाँके जे ओवला साड़ी रहै एगो याद है पिंक कलर के जे हम एक बेर पहरने रहिय
याद नहि पिंक हँ हँ
हेलो ओ हँ य ओ वला ओकर जे हम एकोे पहिने रहियै जे
हँ हँ
हमरा ने ओक मतलब हम सोचलियै कि आब अथीमे जेे एबै न
हँ
तऽ उएह उएह वाला हम पहिरबै हमरा बड्ड नीक ओकर रंग लागल रहै
पहिर लेब आहूँके हँ जे पसन्द अहाँके यइ से पसन्द मुनियो के छै
हँ
पहिर लेब हँ एक्के रंग पसन्द मिलैय ओहिने कपड़ो कीनत जड़ी कड़ाई वला ओकरो पसन्द छै उनके पसन्द छै
आ
इहे ले तऽ अहाँके भौजी हँसै छलै कथी कहै छलै जे नन्दन के पसन्द भ गेलै बहूत कि बला ओ अथिये सब वला पसंद करै छथिन स्टेंडर नहि पसन्द करै छथिन जी कढ़ाई वला मोटका मोटका का
कहे दियऔ कहे दियऔ दोसर के कहलासँ कथी होइ छै दोसरक कहलाास से जे लोक रहऽ लगे तहन तऽ भए गेल दोसर के बहुत किछु कहै छी अपन लोक आगाँ ने देखै छी
के विधकरी ले जे साड़ी आयल छे ओकरा ओताेस से साड़ी बढ़िया हजार रुपइया ह तक के रेंज के रहय तऽ हुनका नय पसं सन्द भेलनि बहिनक के साड़ी नीक रहै से कहै छलए
अच्छा
बुझलियै हम कहलियै हमरा त नय पता नीक रहै कि की रहै
हूँ हूँ
हं हम नय बुझै छियै साड़ी के बारे में ओते हमरा जानकारी नय यय हम जब कपड़ा खरीद जाइ छियै तऽ केकरो संगे कऽ कऽ जाइ छियै काल्हि एगो लैगिस खरीदबै से हमरा नय समझमे एल छोइड़ देलियै
नय अबत रहै सबके सबचीज समझमे नै आबैत रह
आ ओय लैगीस चलते हमर सूट धेलियै अहाँ जे देलु करिकबा
हँ हँ
से सूट हमर राखलयै हम लैगीस खरीदऽ दुआरे लय नइ पहिरै छी कुन कथी लिअ मोनमे सोचै छियै पैन्ट लऽ लिअ कि लैगीस लऽ लिअ कि प्लाजो लऽ लिअ कथी लऽ लिअ से नय
सबसँ नीक हम बताउ प्लाजो लऽ लेब प्लाजो लऽ लिअ बड्ड नीक रहत पता अइ कइलै ओ जल्दी फाटबो नय करत आ कनि ढिललो रहत हिमे कम्फटेबल रह बिस
तऽ ठीक छै तऽ प्लाजोए लऽ लेबै तब हम
हँ ओ ल लेब तऽ सही रहत सबस नीक
हँ ह उह करबय अच्छा सुनू न हँ आओर सब कहू बहुत ब
कथु कहै छलियै कि
ओनाहिते कहऽ लगलहुँ फेर दोसर बात याद आइब गेल हँ कहू आऔर
अच्छा नय ओ नीक लागैत रहैत छै कनि मतलब गर्मी में ने कम्फर्टेबल बुझाइत रहैत छै ओसब कपड़ा जे
हँ तऽ ओ उएह सोचलियै कि पलाजो लिअ लाल रंग के की कथी लिअ तब क लऽ एबै जेबै ने तऽ ए लऽ ए लेबै
लाल कारी स पर चलय छै
तऽ आ कारी सूट अहाँ देने छियै ने तऽ कारी पर लाले प्लाजो चलतय ने जह दनी के देने रहियै तऽ ओ नय पहिरलकै
अच्छा
तैं पुछलहु हैं कहलियै प्लाजो लिय कि पैंट लिअ से पूछ
चलू ठीक छै बाइ